ओके ओके
आँय बड़ा नीक नीक खाना खैलेरही अहाँके तऽ सहीमे
ओ ह ह क छै पति कथ ल छै मुर्गा खैले छी मसुरीखैले छी अंडा खैले छियै पहिल अहाँ के बताबै छीह
दाल भात लोइके भुजिया चटनी रोटी
इहा इहे सब खयले छियै बड़ा नीक नीक अहा के त चीज खाइ छियै ओ ह हम बड़ा नीक नीक चीज खाय छियै और बताबु न अहाँके पेड़ पौधा रोपले छियै हँ इहाँ के तऽ पेड़ पौधा रोप ले छीयै बड़ा नीक नीक छै। बताबै छियै न कोन कोन बोल छै। ने ह इहाँ त रोपले छियै आम के रोपले छियै कटहल के रोपले छियै लीची के रोपले छियै किष्नभोग के रोपले छियै मालदेव के रोपले छियै इहे सब रोपले रहियै आहाँके बताबै छियै ने म सबसँ जादा कोन पैन को पेड़ रोप ले छियै इहैटा रोपले छियै कठहल के निमो के सुहजन के औरोअमरूद के
औरै कथि कहै छै। न बैगन भंटा लौका इहे सब रोपले
आहाँ रोपले छियै सब कोन कोन रोपले छियै
आँय सब्जीमे तऽ हमहूँ रोपले छी भण्टा कोबी अलइ बैगन सब्जी मे रोप रोपले छिय दाल भात भुजिया इहे सब रोपले छियै अहाँके बोलै छै। छै। नहि नहि इहाँ तऽ चाय न पी छी बड़ा गर्मी पड़ैत छियै
ओहि जेना कै छियै रोपले छियै अहाँके ह कोन भेरइ के रोपले छियै अंग्रेजीया कि माने इंडियन रोपने छियै की विदेशी रोपने छियै अइ विदेशीयो रोपने छियै इंडियनो रोपने छियै आहाँ के पटियाय किया ने छियै लगा लेबै ने अहाँ के तऽ गोर हो जेबै कि बुझै इह से कवी अ त कहबै अहाँ से लेे आ हँ सोचले तऽ छियै रसिया काश्मीर
ओ ओ आ बागेश आरो कनेडा केदारनाथ आरो शिव शंकर
मंदिर आरो हाथी मंदिर आरो घोड़ा मंदिर इहे सब सोचले छी चलू अहाँके बाह बाह न य ह कहै छै। रसिया कव चलै छै। न चलबै इह त क क होइ छै। इहो छियै यूकणडा रशिया बेंगलोर आओर कथी कहै छै। न केदारनाथ बद्रूनाथ सह सहजननाथ छिय हँ
अहाँके गेल छीय हाँ हम गेल छीय कहै छै क रहै छियै यहाँ रहै छियै मने शादी केराने लगै छियै ने उहे डेकोरेट
जे केना केे लगाबे छै ने सब लागै छै लेबे छै केतना रुपया कह कितना मने पचास साठ सत्तर अस्सी हजार ऐसे लेबै छियै यहाँ कभी कभी तऽ चार लाख पाँच लाख पूरा खाना टेंट बनै छै न पाँच लाख रुपैया पकड़ लेबै छै छै ई सिस्टम हूँ
आओर कहै छियै न चलै छिये कहूँ घूमने
बेंगलोर केदारनाथ बद्रीनाथ हाथिनाथ इहे सब जगह हम तऽ कह देले छिये चलबै हम लेकिन अहाँ जे चलबै न तऽ भले गेल नीक लगतै ठीक छै हूँ कभी अहाँके चलबै न तऽ हमहुँ चलबै बड़ा नीक नीक जगह छियै आओर कहै छियै न अहाँ के बाइक उइक मोटरसाइकिल हाँके आबै छीयै यै इहाँ के हँ हँ इहाँ के आबै छियै नहि इहाँ के तऽ न आबै छियै अहाँ के आबे छी कऽ उंहू हँ हमरा के तऽ आबै छियै कितना स्पीड हाँकै छियै ई हाँकै छियै पचास हाँकै छियै साठ हाँकै छियै सत्तर हाँकै छियै अस्सी हाँकै छियै ऐसहीये हाँकै छियै अहाँ के कहै छियै अहाँ अपने आबय छियै अहाँ आबै छीयै न हँ हँ आबै छी तऽ कितना स्पीड हाँकै छियै। पचास साठ सत्तर असी इहे हाँकै छीयै हम गाँव से छियै न तऽ हाँकै छियै गाँवमे तीस बीस तीस पैंतीस चालीस एसे गाँवमे तऽ चालीस हाँकल जाय जरूरी न छै लेकिन एसहि मेन रोड मिल जाइ छियै न तऽ बड़ी हँकय छियै इतना दूर लेग उड़ा के ले जाइ छियै सत्तर असी एही से दौड़ा देबे छियै लेकिन का करै छै गाँव से हय छै कोनो लइका कबो निकल छी रोड पर सही बात छै कि न छै हँ ओहि से न हम जाइ छीयै कहै छिये कुछो हो जतइ छियै तऽ काम कोन रिस्क लेबै छी ओहि सँ हम ना जाइ छी अहाँ के कभी ताकै छियै हँ इहाँ जे कह कहै छै जब अहाँ के छियै शहर जेबै गाँव से शहर से छियै आहो आबय छै बाइक हमरा हाके छै पचास साठ सत्तर जेते हाके मोन करैय छी एतना हाकय छै हाँकै छियै बोलय तऽ छियै बोले के डर न छियै ह कि ना सुने मे आलै है कि अहाँ के सही बात छियै या हँ हँ सही बात छियै
बगीचा छियै कोन
कोन कोन सा आम उगेले छियै इहे उगल छीयै कोलपत आम उगल छियै इहे उगल छियै
त
दालमा आम केरवा आम आ दालमा बीजु के किसीनभोग इहे सब उगल छै य य गुलगा आम ऊगल छी अहाँ के बताबै छी कोन कोन सा आम के पेड़ रोपले छी इहाँ तऽ रोपले छी मालदेव किसीन भोग दशहारा आम बिजू इहे सब रोपने छी अहाँ इहो बेर यहाँ के तऽ पेर छिये एक सौ बीस तीस तेय अहाँ के बताबै छी आम के पेड़ कितना छिये इहाँ के त आम के पेड़ छिये कम से कम इहे देढ़ दू सौ पलस दु सौ नय होतै ओ ज्यादा होइ छिये लेकिन का करै छी गिने न छी ओतना अहा के लिची के पेड़ छियई उ हँ इहाँ ल तऽ लीची पेड़ छिये ओगले रहै छै बड़ा उड़ल रहै छी इ साल तऽ खा ले छी कतना तीस चालीस ओय से पेर होइ छै आहा के बताबय छी ना आहा के पेर छियै हँ इह क पेर छिय बड़ा नीक नीक पे छी जैस मन कर मन है कि इहप पेड़ न असी नब्बे गो छिये अहा अहाँ से म कम जादा छी छिय आ ए कटहल के पेर छिय आहा के कटहर के हँ हँ हँ कटहर छियै ह हँ हँ हेय न कटहर के हइ त बहुत ओमे बड़का बड़का उगल छै कटहर कभी आबै छि न अहाँ के खिआबय छी कभी बोलबे तऽ जरूर अबे काहेेकी न खले छीई हम त अभी कटहर एको बेर ना खैले छियै हां आबय किने बड़ी किया बड़ी अमरूद के अहाँ के हइ ह इहाँके तऽ अमरूद के पेड़ छियै बरी बड़ा
बड़ा बड़ा बड़ा अमरुद टूटय छियै कितना बड़ी बड़ा बड़ा अम कम केतना ए जोड़े छियै नेऐ सी
ई एम
कम से कम
असी नबे रूपये त छियइ ओ मे बड़का बड़का तऽ कुनटले कुनटल लाई छै त बेचे छै जादाा बेच देबे छै या आदमी के खाइ छै अहाँ के बताबै छै ने अहाँके हई हँ ई हे हई आम के पेड़ छई अमरूद के पेड़ छै ई मने जादा तीस गो तीस गो चालीस गो बइसे छियै अहाँ स मने कमे छियै हँ सही के इहा तऽ कम छी चलू चाय दै छियै का करै छीयै काम हइ तऽ का करै छीयै न आब छै त कभी हम अहाँके आम आम लीची अमरूद सब खियाबै छि अहाँ के जोति
कहै छै ने ओ खिआबै छी आहाँ के
जे ने कनी चले छियै क नहेल बड़ी दिन हो गेल छै हमरा ओरी के मोतिहारी मे बहुत सही हाल चाल हिय हँ हँ सही छियै बड़ा निक निक सब चीज छियै कभी आबै छियै ने अहाँके लग मे पार्क घुमाबय छियै पार्क घुमाबय छियै गांधी मैदान घुमाबय छी वाटर पार्क घुमाबय छि बड़ा नीक जगह लागे छै मन लागि जाइ छै इंहा इतना हम कहै छियै
ठीक छै
हं हं जरूर काहे ना आबय काहे न तर काज छल हाज ह समस हमरा च छ सज आजा खाजा हँ खाजा तऽ खैले छियै बड़ा नीक नीक खैले छीयै यै हमी चढ़ै छियै ओपर ओकरा बाद काट काटके बैठ जाइ छै ओहि पर खाय छी जितना मोन करे छी ओकरा बाद उतर जाय छै कोनो लैका फैका मिल जाय छै कहय छि काट द त काटके ओनी ओर लग गिरा दै छि लइ कहै छियै दस पन्दरह गो रुपआ लेने छि अहाँके बताबै छी ने मौसम देखे छियै जी मौसम त बड़ा निक रौदा बर परय छै एतना रौदा पड़ै छै जे बाहर निकलल मुशकिल हो जाइ छीयै हँ ई त बात अहाँके सही कहै छीयै रौदा इतना है ने निकलल लोक के ली पै छिय ने रौदा इतना परै छै अहाँके कहय छै न माता पिता दादा दादी बाबा बाबो बाबी मामा फूला फूफा कहै छै रौदा मे न निकल निकलते उ छियै तऽ कहै छै छाता ल के निकलला आहाँके माता पिता फुआ के कहय छी दादा दादी मामा मामी सभ कह छै से न रौद न निकलयला आ निकलही तब कि जा छती लेके निकलै छीयइ लग मार देते एते रौदा मार देते जल तैसो बेहोश होज लग याद सही बात कहै छी की नै ह्म ह्म आरो कहै छै न आहाँ के को स इ हत होइ छै आइ हँ हँ यहाँ के प आबै छियै क झिमी खै के छै की नहि खैके छै ह्म ह्म नीकभागै छै हक लगै छ नीक हाक लेबै छियै अहाँ फठकै छियै एँ ह ह इहो त है लगै छै म अशी नब अछा च छी चौंतिस पैंतिस छतीीस वइसे चलै छी हाँत बड़ी कितना के स्पीड अहां के हाँकै छी इहां त हाँक तीस चालीस पचा